हलो जी वाहेगुरु।
वाहेगुरु कैसे हो? मां बि ठीक
छा ता कयो? मां इयई बस रोटी खाधी चाए वाए पिती लेटि आहियां हाणे। ऊहोई ॻाल्हायां ती। हिकु--हिकु ॼणी सां पहिरियों घलायो वेही करे तहांजो। मैसज कयां। कीअं मतलब? हैलो।
ॿारनि खे कोचिंग डिन्दा आयो।
न न मां मतलब खुद कॉलेज स्टूडेंट आहियां।
छा।
हा त मतलब मां, हिकु ॿ ॾींहं करे मतलब हिकु ॿ ॿार खे। पढ़ाईंदी आहियां नंठन खें।
त हा हा त मतलब मां। जुलाई खां स्टार्ट केदम, हाणे बारन जा स्कूल न खुलया आहिन। ॿ ट्रे स्कूल।
न-न खुली विया आहिन। चंगे ॿारनि जा त असांजे हिते त खुली विया आहिन।
तव्हां काथा जा आयो मतलब?
काथां जा आयूं जबलपुर।
अच्छा एमपी मां ही आयो। अच्छा, असांजे वट मतलब ॿ ट्रे स्कूल हाणे अञा न खुल्या आहिन जुलाई सोमवार सां।
खां ई शुरू थींदी कई ॿार अञा बि ॿाहिरि आहिनि घुमण में।
तव्हां ॿुधायो छा था कयो?
पापड़ ता वेल्यूं असां।
अच्छा पापड़ तव्हां केंदा आयो बिजनिस?
हा, न बिजनिस न इयई घर जा ई। जीअ कोई कोई चवंदोआ त् हुनखे करे ॾींदा आहियूं बाक़ी ईअं। पर वझ न आहे
हां सहि आ न।
हाँ।
हां तहां रोटी ख़ादव?
हा हा रोटी खाई तव्हां त ॾाढी लेट रोटी खाईंदा आहियो तव्हां हाणे खाई।
अरे न हा मतलब थोरी देर पेहरे हि खादी पंजे वगे त् मतलब। अमृत वेले वई हूयम त सुमि वयम अची करे वरी। टे धीअं ते सुम् पयम वरी उथम वरी रोटी वाटि खाधम। त वरी--हा त मां । सुम पयंम अची करे। सर दुखंदो न सुम त्।
हा मौसम बि ॾाढो गरम आह। हिय लगंदो आ मन्झ्न जो सुम पो अची। न-न नथी थिए।
अछा नथी थे। हां असांजे वट अज थी सते वजे।
अऊ बारिश खां पोइ जेकी उस निकरंदी आहे न ॾाढी ओमस। ऑस्ट्रेलिया
हा वई त मतिलब। कल्ह झुड़ हुयो बारिश न पई ह सुबुह सते बजे बारिश पई थोरी सी। फिर न
हा हाणे विच में ॿ ट्रे ॾींहं पहरों थे पई। थोरी थोरी बारिश हाणे टा बिन डीयण खा बिलकुल बंद।
हा मुंबई बारिश पयी किरे। मतलबु हिमल सां फिरे थो मतिलबु ॿ ट्रे ॾींहं पहरों। मतलब प पहिरें मतलब हिकु जून खां। हिकु जूँ त पहले पियो हूंदो हा न न मतिलब मां एम पी मां ॻाल्हायां थी। मुखे ई पतो पियो आहे की मतिलबु हिकु। पहिरियों हिकु जून खां पई बारिश हाणे लेट थी पए।
अच्छा हा न हा पंद्रहं जून खां त पाणी अची वेंदो आहे न। हिन बार त लेट आहे बारिश मतिलब किथे पए थी। किथे हिते नथी पए ईंय नत पद्रहं जून त पवण ई लॻंदो आ न।
हा सही आ। हा, अञां वधायो
न ॿियो सभ ठीक आ बस। ॿार भी स्कूल वञनी ता। पि हा, सब बिज़ी उन ते ॿार आहिनि। टई छोकिरा आहिन।
मार्च।
वॾो बेटो मुहिंजो एटिथि में आ। नंढो वारो सैविंथ में अंञां नंढो वारो फस्ट मे।
अच्छा ईयं, अलाई तव अला मतिलब हिन जो मतिलब फस्ट। ब टे साल चार साल पंज साल गैप ई आहे न।
हा मतिलब वॾनि में गैप घटि आ हिनमें नंढे में आहे विच में हा, हिनन में टे साल जो आहे।
ह, मांजी हिकु ॿ ॿुड़ी। भेण आहिन मतलब मांजी मथां हिकु ॿ वॾी भेण पर हिकु मुहिंजो भा भा नंद रोहा फिरो मता मलोचाइन। चंगी आ तांजी, माफी। अंसाजी भी घणी फैमिली आ। ज हिय थींदो तो आ न मतलब कम कम सॾो ॾीं कम आ।
सॼो ॾींहुं, हा वरी परिवार में त ईय थींदो आहे फुलका पचाइण में त कलाक लॻ
हा पर मजो भी फंक्शन वंक्शन जो थींदो आ त मज़ो ईंदो आ हिन में, हा, हा। ईय मतिलब तां मतिलब। हा ईंयं हा। मा ॾाढाजा ॾाढा करे आहे तूं बा उ हिनजे करे पढ़ंदो आ, हिकु जॉब कंदो आ, बाकी सभ पढ़ाई ऐं हिंअं मतिलब
अच्छा। त भेनरिंयू घणियूं?
पहिरीं मां, मतिलबु मां जी सॻी भेण ॿ वॾी आहिन। माखां ॿ वॾी, हिकु कौल हिकु एम बी ए। और हिकु हाणे थर्ड इयर बी कॉम जो पास कयई। सेकेंडियर पढ़ंदी आहियां।
अच्छा अच्छा, सभिन जी पढ़ाई थी वइ भाउ भेण जी न? अ असां भी चार भेनरियूं आयूं हिकु भा।
अच्छा ईअं मतिलबु है न। हैलो, हा मतलबु पैहरों पैहरों मज़ो ईंदो न सभु साथ रह मतिलबु। भेण भा साथ वेंदा हाणे सभ की शादी थी वई दूर दूर त फिर।
मज़ा ई नथा अचनि हाणे अकेले अकेले थी आहियूं
हा मतिलब जीअं मतलब घुमण वन त सभनि खे वठी मांथा। थींदो आह कि मत्लबु घुमण वया। वञो सभिनि खे हलणो सभिनि खे वठी हलण मज़ो अलॻि थींदो आह।
हा गॾ में वरी घुमण जो मज़ो अलॻि आह न।
हा
मस्ती मज़ाक त असां वेहि। हाली त किॾे न खाटू शयाम वियासीं घुमी आयासीं सावरिया सेठ घुमी आयासीं वरी। हाणे मैयर वञण जो प्रोग्राम आहे।
हा असीं असांजो मैई मे पोग्राम आहे हुन जो। हा असां बि सोचूं था कड- कॾहिं छोड ठीकु आ् वञऊूं भैया घुमी अचूं। ॾ हा कध मदन ते डिसु सुबुह जो नवे अठे बजे वञऊ। वरी फिर उते फिर मैहर ते मैहर पोइ चेरा फ़िर केजी मंदी ईअं करे हिकु ॾीहुं निकरी करे अची वञ। ईअं असांजो प्लैन आहे जॾहि बारिश थिए ॿ टे ॾीहं पोइ ठडो मौसम थे त वञो।
मौसम पोइ मज़ो ईंदो आहे घुमण में उस में त पसीने पसीने मज़ो ईं न इंदो।
भई हा हिकु पसीनो पसीनो, त भी भीड़ पए त भीड़ आहे न आहे त पतो काने न
हा, न हिन टाइम भीड़ हूंदी आहे छा आहे कि छुटियुनि जो टाइम थो हले हेएतिरो माण्हू आहे। की न स्कूलनि में वियस्त हुजे हिअं एकाणन जे टेम त अञा वधीक ई भीड़ हूंदी आहे। हलो,
हलो हा हा,
नौ दुुर्गा जे टाइम त ज़्यादा ई भीड़ हूंदी आहे न।
मतलबु चवंदा आहिनि कि उ जो नवरात्रि हले त सुठो भले वञो। ह
हि सभु ॾींहं माता जा आहिनि नव दुर्गा असां मल्हाईंदा आहियूं न माता चवंदी आहियां हर ॾींहुं सभु मुंहिंजो आहे।
हा हा ईअं वेंदम। बजू बि आहार ह हा तॾहिं भीड़ हूंदी आहे मतलबु, त मा त सबु मतलबु जो म अदर कास्ट आहिन। हो सबु मतलब अदर कास्ट हिते त उहो माता खे मञंदा आहिन छा। त सभु वेंदा आहिन इच्छा मतलब वांगुर ईअं न भाभी हुते मेन ॾाढी भीड़ शाम मल खां न रात्री ॾाढी भीड़ थींदी आह।
हा, ऐं मतलबू नवरात्री में न घुमण में ईअं बि मज़ो ईंदो तव। दुर्गा जी घुमो ईअं बि मज़ो ईंदो तव्
सुबुह जो पंजे बजे मेन रात। थींदी आह। हा न चार पंजे बजे।
हा,
अञा आरती थींदी आहे न भई। शाम जो बि थींदी आहे पर असां पर असां अठे नवे बजे वञूं। अधु अधु घंटो वरी पहुचूं अधु घंटे असांजे वंञउ में। फिर हुते मैहर वयी जी तेम्पल ॾाढो सुठो आहे वेंदो तव्हां त। के हा वेंदो मतलबु ॾाढो मज़ो ईंदो आहे जी एस लाइटिंग वाटि ॾाढो सुठो आहे मां
अच्छा छा आहे उते?
मत फोटो। सुठा ईंदा मतु ईकेजिस टेंमपल आ अंदर ईअं। हो हा हा हा पहरो। कीअं व हाणे हाणे वञो
हा असां विया आहियूं त सिर्फ़ु मंदर घुमी ईंदा आहियूं मैयर जो। ऐं आला उदल जो जेको अखाड़ो ठहियलु आहे हेठि। पोइ घुमी ईंदा आहियूं बाक़ी होॾे न विया आहियूं केजेस चओ था न
हा त ट्रोली त वन ट्रोली ते के पैदल सीड़या ते।
हा न ट्रॉली सां ई वेंदा आहियूं।
अच्छा ह सीड़या ते मतिलब चड़ी करे।
हा न सीरही त। मुंहिंजे घोट खे त पुॼंदो ई न आहे सीड़ीअ सां च़रण।
हा हिकु हज़ार सीड़ीन हिय न बारह तेरह सौ सीड़े ई आहे मतलब। असां बि थकी अस सीड़े ते ई वेंदा आहियूं। जो मतलबु पैहरोन असां वियायूं मतलबु भीड़ हुई त छा मतलबु जो बट न असांजी फैमिली ट्रॉली ते वमि त ट्रॉली ते दर्शन ई न मिलियो।
अच्छा असां ट्रोली त ई वयाय। आहियूं मतब दर्शन त सुठा थी वेंदा आहिनि पर सिधी त न छाहे की ॿार नंढा आहिनि न। त थकिजी में मज़ो न ईंदो ॿार चिड़चिड़ कंदा आहिनि न? इअं। हैलो हैलो अ
ह तूं पैदल वया हु दर्शन। वठां तव्हां माना ट्रोली वेंदा आहियो हर साल?
असां ट्रॉली ते ही वेंदा आहियूं। ॿार नंढा आहिनि न वरी थकिजी पवंदा आहिनि हा ईअं साल में हिकु। चकर लॻी वेंदो आहे।
हा
सिम लॻाई? हैलो